हेलो हँ तखन कटि गेलौ सायद तोरे दिस इसु छलौ नेट के
हँ हमरे दिस इसु छलौ हम कल दिस चलि गेल छलियै
हँ
नेटो के बहुत अथी रहै छै ठीक छै
हू
आओर बताबै की सब करै छें ए राजन भाईजी कुर्ता तुर्ता पैहिर कऽ तैयार भेल
कहां गै कतऽ
हौआ देखाई छैथिन खिड़की स खिड़की से देखाय छै
अच्छा इमहर दलान दिस अच्छा अच्छा हम घर मे बैसल छियै
हँ
किछ हेतौ सायद जेथिन सासुर वगैरह मे
भ सकै छै ले दू मिनट मम्मी से बात कर हेतऽ कल पर केना जाउ हलो
हँ चाची की हाल चाल अय
ठीक छी अहाँ कहू अहाँसभ केना छी चाचीसभके तऽ आब
ठीक छै चाची हमरो सबके ठीक छै मन ठीक अई अहाँके
मोने नय ठीक अइ हमरा कनि दस दिन पन्द्रह दिन पर कऽ जाबेत एकबेर पड़ै नय छै ताबे हमर मोन नय ठीक रहै छै
एन एखन सब के सेहै छै लेकिन हमरा लगै या एखन सबके इएह सब छै मोने खराब के
मौसम कते खराब छै तुरत एते गर्मी बढ़ि जाइ छै हल्का अथी भऽ जाइ छै कनिको कालक ठण्डा दै छै हमरा एलर्जी अइ ने हमरा
अनाहु सर्दी वगैरह सेहो बेसी होइत रहैया
उहा हमरा एलर्जी अइ हमरा मौसम के इफैक्ट बहुत बहुत बेसी हमरा मौसम के इफैक्ट हमरा पहिले छलए ठ बरसात सँ तहन भेलै हवासँ ओहिके बाद ठण्डासँ आब गर्मियो सँ छै हमरा लेल चारू सीजन जे छै
मतलब सीजन चेंज हेयत तऽ सर्दी हेबे करत
आ जेना एखन खूब बहुते गर्मी छै ने खूब गरम लगैया गरम लगैया जे पंखा चला लेब आ एक बैग पंखा मे कोइ बसि जायब तऽ हम ठाँइ ठाँंइ छीकऽ लागब हमरा सर्दी भऽ जायत जेना आब दू दिन खूब ठंडा छलैया तऽ सभ पंखा चला कऽ सुतै छलैया तऽ हम देह
देह पर मे हम हवा लगबै छलियै आ मूँह पर मे हम से एकटा अथी गमछा लऽ कऽ से मुँह झाँपि लै छलियैया सोचियौ तऽ हमरा कते कष्ट छै से बड़ा विचित्र हमर स्थिति गै शिवानी एक टा रोटी लेने अबही गाय दौड़के अयलै जहाँ खिड़की लग मे हमरा गाए देखै छै ने कि दौड़ कऽ अबै छै
हं रोटी रोटी के लेल
हँ एकटा कखनो क जे रहल तऽ दऽ देलौं तऽ जहाँ जते बेर आवाज सुनतै खिड़की लग मे तऽ हुनकर बुझाइ मुन मुन के गाय छनि
आबि जाइ छै सीधा देखै छै की आबि जाइ छै
हूं अहाँके मालो जाल अहाँके अप अपनावन बहुत बुझै छै ने
ओ सही बात छै
गैआ हूं ओय गैयू इन्सान सँ बेसी अहाँके से अथी बुझै छै माँ के मोन ठीक भेल सिवानी कहै छलैया चाची के तबियत खराब छनि
ठीके छै एखन बोखार नय लागै छै त कमजोरी बहुत भे छै
एक दिन बोखार लागि जेत तय के बाद दुनिया के से अहाँ के कमजोरी बुझायत देह हाथ मे दर्द लागत
हँऽ उएह छै मतलब काज त ओऽ बहुत क लै छलैया लेकिन आब एखन पता नय किछ नय कलि होइ छै सुतले रहै छै हरदम
ताकत नय रहै छै तऽ नय ने काज कायल पार लगै छै न सबचीज ताकते पर छै न
बीच मे भऽ गेल रहे चूल्हा पर बनेनाइ के तऽ ओ चूल्हा पर जे बनेलकै ने कनी दिन तक तकरे ओकरा सर्दी गर्मी आ
सर्दीे सएह तऽ कहै छै जे पहिले लोक केना एते काज कऽ लै छलै दुइयो दिन ले एको दिन ले जे लकड़ी लग ओहि दिन थोड़े क कल चला लेलियै से बुझियौ जे हमरा जाड़ बोखार धऽ के जति देलक मने एहन जिन्दगी आ एहन देह हमरा सबके के पोसतै हमरा कखनो क उएह बात के चिन्ता लैया जे हम
सब बहुत अथी भ जाइ छै
जे हमर सबके बाल बच्चा के लेल तऽ मतलब हमसब भारे नय हेबै माथ पर के अते हमरा सबके कऽ देतै से कहियौ न
बहुत दिक्कत छै नय नास्ता बनेने छियै खेनाय बनेबै कनी लेटेसँ क्कोजी एथिन तऽ लेटेसँ अबै छथिन तऽ गर्मे रहतै हमरा हिसाब सँ हँ हँ
ह हमहू हमहूँ सबेरे ओना हमरा रहै जे हम सबेरे उठि कऽ अपन काज हम सबेर कऽली तऽ न सवा साढ़े नओ बज तक एम्हरका टोटल चीज कऽ लै छियै तहन नहेलौं पूजा केयलौं पूजा पर ओई बीच मे ज लेट रहल कूकर मे भात सेट कऽ देने रहलौं तऽ ई सब अपन भात बनेलक आ तहन जे किछ तड़ब बघर गरमवला चीज जे रहल तहन दालि सब्जी चोखा भूजि या ई सब हम रोटी ई सब हम बनाकऽ राखि दै छियै पहिले के जबाना मे देखियौ शाझी परिवार होइ छलैया ने त लोक के एक दोसरा से बड उपकार होइ छलैया आब तऽ असगर करति करति लोक के मोन हालत तऽ सबके सब घरमे इएह हाल छै जकरा बेटी छै तऽ चल भाइ कनि ओतबो सहूलियत छै जकरा से नय छै तऽ ओ ओकरा ओहो बरकास हमसभ तऽ दोसराति कहियो बुझबे नय केलीयै रहिका जे रहिका जे एलियै तऽ हम दोसराति बुझबे नय केलियै जे लोक के दोसराति की होइ छै आब दाद दाइ रहथिन नय कऽ दै छलना से बात नय छै दाय ब हँ कऽ दय छलखिन लेकिन दाइ दाइए जकरा करथिन किने ओ करै छलखिनँ तऽ
सही बात छै आओर की हूं हूं आओर की हूं हूं सब होइ जाइ छै ओना ओ पहिले जकाँ पहिले जकाँ आब नै छै सिचुएशन बहुत
पहिल आब आबक लोक ई बात नय बुझै छै से कहलौं हँ हम सभ दुनू जी चीज देखलियै नय माँ चाची सभके अपनापन प्रेम स्नेह सेहो देखलयै अपना संगे जतेक बीतल आ आ जे बीत ओहो देखै छी आ भविष्य मे की लिखल
हूं
बहुत भारिया
आओर आम सब छेलै आम
हमरा हमरा तऽ जहन गाछिय आब नय देने यइ तऽ हमरा लेल तऽ दुनियां मे किछ नय छै एखन
अच्छा मतलब आम की गाछ नय यै
गाछिए लए एतेक झगड़ा केने छै ने जे हम तोरा गाछी सभ नय देबौ तऽ सभटा घेर बेर कऽ ओहिमे ताला
ओ
हमरा कहै छै जे तोरा ओ सब किछ नय देबौ पुरना गाछी के जे जमीन छै ने ओहिमे आब गाछ खतम भए गेल छै सुखा सुखा गेल छै छै आब ओते पूरान गाछ कते दिन टिकतै ओ परता जमिन जे भ गेलो पहिलका गाछी से तू लऽ ले ई नया नव गछली जे गाछ छि आम वला छै से तोरा ओहिमे से ह हम्मर ऐ हम गाछी तोरा नय देबौ जतऽ जत त चारि कट्ठा के एक रंग के चारि कट्ठा के एक रंग प्लॉट छै तऽ ओ हमर भए गेल आ जताए एक कठ्ठा छै आधा कट्ठा छै कनिटा के को की छै तऽ तू असगर छह तू टुकड़ टुकड़ी लऽ ले आ मतलब कतौ आधा आधा तोरा नय आधा तोरा नय देबौ आधा हमरा दूटा बेटा अई हम राखब आ जे बेच लेलिय आ जे बेच लेलियै से त तऽ बेच लेलियै ओ तऽ सोलहनी हमर भइए गेल तऽ कतेक हम बर्दाश्त करबय से एते बात हम केना बर्दाश्त करबै से सोचियौ केनहे छियै एखन तऽ केनहे छियै ने बर्दास्त हम तऽ पलैटियो क ने गाछी दिश ताकऽ जाइ छियै आई पाँच सालसँ पाँच सालसँ कि सात सालसँ तऽ असगरूवा खाइया हमरा त बाल बच्चा किनिये कऽ हम खुअबै छी लेकिन एकटा बात ई छै जे देखियौ गप लोक मरै नय छै जे भगवान राखय चाहै छथिन ने तऽ इंसान मरै नय छै इंसान
हं ई बात तऽ छै हे हँ अउनाहू बहुत दिन तक झूठ थोरे न चलै छै कहियो ने कहियो ओकरो दिन अबिते छै से बात
अबै छै लेकिन हमरा संगे त ई बात छै बात ने हम एहि पार छियै ने हम ओहि पार छियै एकटा मानि लिअ जे हमर बाल बच्चा एखन बड्ड छोट रहितै जे एखन हमरा दस साल कोनो चीजके चिन्ता नय अइ से पैघ हेतै तहन हेतै सेहो हमरा नय अई आ नय हमरा ई अइ जे हम बाल बच्चासँ निश्चिन्त भऽ गेल छी तऽ चल भाइ आब लड़ै छें त हमरा सङ्गे लड़ तोरा छोड़ि देलौ तू खो रह कर हम तऽ कतौ के नै छी हमरा तऽ घरो बनेनाइ एखने जरूरी अइ बेटी के बियाहो हमरा एखने जरूरी यइ बेटा के पढ़ाइो लिखाई पाइ नौकरी आ पढ़ाइयोमे तऽ पाइए लगै छै ने जे ह देख देखू जे हम कत हु हम बच्चा के कनिक ओकर रिजल्ट हमरा लायल पार नय लगैया नय ओकरा हम पाँच लाख रुपैआ देलियैए नय हम रिजल्ट लऽ कऽ अबै छी
हमर बेटो के त तू गर्दने कटने छें कहबै हम एते बात ककरा हम तऽ भगवानपर सबटा छोईर तऽ भगवान पर सभटा छोड़ि देने छीयै
ह
यदि हमरा तू बड़ दुःख दैय छें तोहूं सुख से नय छें लोग लगं मे देख बै छी नय जे हम सुख छी हम सुखी छी लेकिन कटाउ जे होइ छौ तऽ जें सुख नय छौ तें कट कटाउ होइ छौ ने
हँ हँ आओर कहियौ भगवान के घर मे तऽ सब सामाने छै
दे आ ने कोई बेटोके नोकरियो लए तऽ
हँ वएह हम सुनलियै हमरो आश्चर्य लागल नय छै शायद किछना छै पता नय
हँ ह तऽ तूतऽ आब कु कीम्हरो नय छे ने नय तू लोक लग इहो बाईज सकै छी जे हमरा बेटा के नौकरी नय भेलैया नय अइ आओर नय तू की कहै छै से सैलरी उठबै छें आ एहन न एहन होनहार बेटा एहन होनहार जकरा नय भी होइ छै तऽ एके ठाम मोन मे सोचै छै जे हमरा ई चीज भगवान नय देलआ दऽ कऽ जे छीन लै छथिन से कतेक कष्ट होइ छै ओ तऽ भोएग रह ज कर भोईग त रहल छे कतबो हँसे छे बोजे छे लोक के कहे छे हमर बेटा त पाँच लाख कमाइया लेकिन जे होईत
हेबे करतै मन मे हं
ईन्सान भ क ईनसान के कखनो नय दुःख दियए यदि हमरा ने अहाँ के एक बेर नीक वचन कहल पार लागत नय हमरा अहाँ के एक गिलास पनि देल पार लागत त अहाँ के हाथ सँ हम गिलास लेबऽ के चेष्टा नय करब नय हम देलौं हेँ त अहाँ अपने धरि क पी लिय लेकिन हमरा बड दुख देलक ई बड दुःख देलक कखनो सोचे छियै ने तहन बरि बेरि रायत जागले रहि जाइ छी बड हमरा कखनो के हमरा बड कष्ट होईया हम हर चीज मे पठा दै छी लेकिन जहन अपन दुनू बच्चा के मुँह तकै छी जेकरा सब के कतो से केना हमर जीवन चलत हमरा बड कष्ट हो की रही हमर
बस उएह छे जे भगवान पर विश्वास राखु चाची
हुनके पर छोड़ने छी‌ आर हम ककरा कहबै
ओ सब के पाड़ लगाबै छथिन
लोक धीेरे धीेरे ऊपर होइ छे हम धीेरे धीेरे धीेरे
काकि जीत त अहां हमेशा होई छै कखनो गलत ने होइ छै आह अहाँ नहेलौं की नई हां हेलो
हम नहेये बिदा नहेये बिदा भेल छलियै त लाइन मोटर चलऽ लगलै त हम कहलिये कि पहिले तू सब पनि जल्दी जल्दी भरि ले किए त पनि भरल रहै छै तहन त कखनो कोनो काज भ जेतै तखन देखियो जेहन पनि भर लगल य तब लाइने काटै छै आ जे बेसी गरम भ जेतै तहन फेर मोटर ने आ भोर सऽ ईमहर लाइन ने कटै छलैया नै चलतै त आब तऽ सभ चीज मे भरा गेलै पीबहे वाला पनि नय छै शुरू मे जे पनि भरब ने त कनि पिरेऽल जकाँ भ जाय अच्छा त कनि आधा घंटा के बाद जे भरै भोर से त भोर सऽ हम पाँच सात बाल्टी हम ईसभ त ने चलबैया हम उठलीये मौसम ठंडा छेलैया त हमसब बाथरूम जाइ लए हम कले चलेने छलिये पसा